हेलो! हँ की समाचार छै?
हेलो!
कहलहूँ की समाचार छै?
ठीक ठाक छै।
अच्छा! भऽ गेलै खाना- पीना? ठीक छै, भऽ गेलै खाना -पीना?
नहि -नहि भेलै हँ, लेटके हेतै।
अच्छा!
त भऽ गेलै।
बैइन गेलै।
नेहेलहुँ?
नेहेलहुँ है नैह।
ओ ह
बढ़िआँ तऽ भेलैया। आब सभटा एखन एखन इएहसभ बनबे केलैए, आब सभटा धो पोछि कऽ तहन नेहेएब।
हँ, हँ, सभटा तऽ आइ तऽ बेसीए कनि धुओ पोछय पड़ै हइ।
एक बैज जेत हमरा।
गर्मीयो बापरे बहुत बेसी छै।
बड्ड गर्मी छै। पता नय एना किया गर्मी करै छै, बारिशो होइ छै तैयो नहि कम पड़ैत छै।
आँ
जेना बारिश होइ छै तऽ, कम होबाक चाही ने।
हँ, नय एहिपर तऽ ओर गर्मी।
हँ, और गर्मीए जेना लगै छै बढ़ल जाय, तेनाही।
कहियौ
आओर सभ कहियौ? बढ़िते जाइत छै, हँ, जेना सावन आबि गेलै आब। कम होयबाक चाही।
आ एक रतीके पानि पड़ि जाइ छै, आओर बढ़ि जाइ छै, एकदम ततेक बढ़ि जाइ छै जे। एकदम उमस जेना असबीस, लोक ए सी मे कतेक काल रहतै। फेर तऽ ए सी सँ दोसरो रूम निकलतै, ओ आओर खतरनाक भऽ जाइ छै।
चिपचिपा बला गरमी छै ने।
हूं, इ तऽ नहि छै हरदम ए सी ए मे बैसल रहतै। फेर ओहि ल दोसर रूम दोसर रूम निकलू काज करय लए, तऽ बाप रे बाप! प्राणांतिक आओर गरमी लागऽ लगै छै।
ओहिमे आओर जादा गरमी लगैत छै, ए सी बला मे।
तैयोऽ बैसल रहै छियै, लेकिन फेर होइत रहिए जे, आ दोसर रूम नै निकली, किछो काज तऽ करैये परतै दोसर रूम मे किचन अबैये परतै। हरदम त नै बैसल रहतै।
से हेतै, चौबीसो घंटा ओइमे बैसल रहतै।
सम्भवे नहि छै, आब तहिमे मौगीके पुरुषो के नहि सम्भव छै तऽ, मौगी के। त और कतऽ से। और लोक कहैत छै ने रवि दिन, रवि दिन के आओर तते काजे बढ़ि जाइत छै।
बहुत काज भऽ जाइत छै, रैब दिन के।
रवि दिन के बहुत बेसी काज बढ़ि जाइत छै। घरे तर अगना साफे -सफाइ करैत- करैत अहाँके!
संडे छुट्टी छै तऽ सब चीज हेतै, लेकिन संडे के आओर बेकार रहै छै।
नहि काजो अहाँके लोक एतेक दिन एक सप्ताह के रहैत छै, ओहि दिन कऽ लेब, ओहि दिन कऽ लेब। आ ओहि दिन आबि कऽ एतेक अबूह लगैत रहैत छै अहाँके।
हँ।
आइ कहुना कऽ दै छीयै, ओहि दिन जा कऽ कऽ देबै।
हँ।
आ ओहि दिन आबि कऽ भारी पड़ि जाइत छै।
भारी पड़ि जाइ छै।
हँ नहि आ समयो संग नहि ने दै छै, अइए हौआ कि लोक की कपड़ा लत्ता खींचतै। कतेक समय खराब।
ठीके छै हं।
नहि गाम घरमे तऽ इहो रहैत छै, दसटा अथी ऑप्शनो रहल। ओतय नहि ओतय कपड़ा पसारि लेलहुँ। आ बाहर सभमे कतहु- कतहु कपड़ो पसारनाय दिक्कते भऽ जाइत छै।
ककरो बड़ दिक्कत भऽ जाइ छै। यदि खींच लेलहुँ तऽ, आब ओकरा डोलैत रहू केम्हर- केम्हर नहि तऽ महकऽ लगै छै कपड़ा।
सएह ने कपड़ो कतय पसारतै, बाहर मे ने दस टा ओ सरलै से, गा-गाम घर में की-कताऽ अथी बाहर में कताऽ कपड़ा पस पाईन जे पड़ऽ लागल त बैसऽ बा कोनी में ओ, बालकोनियों तक में अपन झटका-तटका आबऽ लगै
झटका आबहे लगै छै, भिजबे करै छै।
आ तखन ओ अहाँके और गिद-गिद्-गिद्-गिद मोन अजीब जेना लगैत रहत।
हं।
ओ कपड़ा सब से दुनिआँके महकऽ लागत, अजीव जेना। वर्षा वला पईन सँ भीज जैऽत तऽ अहाँके अजीब टा परकार गन्ध आबि जाइ छै।
गंध आइब जाइ छै, दोसरे रंग के महकऽ लगै छै ईछैन-ईछैन जेना।
हूंम्म। कतबो नैय, कतबो वाशिंग मशीन में खीचने रहू लेकिन रौद क तऽ ओकरो कनि जरूरत पड़िते छै, हवा-बसात के?
हँ।
अध-आधा से बेसी सुखाइए देऽने रहै छै, लेकिन तैयो बहुत जरूरत पड़ै छै।
हँ। आधा स बेसी की? पूरा गेल रहै आधा घंटा रौद लगा दौ, पुरा-पुरा
लेकिन तैयो रौद तऽ नैय, तैयो तऽ रौद लागै ओहो अहाँके ओहने में हरै अथी त गन्ध ल-आइब जाइ छै ने? रौद नै लागल तऽ से कहलौं। रौद नैय लागल तऽ ओकरा गंध अजीब जेना आइब जाइ छै, हँ-हँ।
हँ।
पाइन सबटा ई रहै छै, जे पाइन सु खा गेल रहै छै, तऽ ओ नहि रहै छै जे पइन टप-टप-टप-टप चुइब रहल अइ। हाथ सँ खिचला में से होइ छै। आ ओइ में तऽ से एकटा गुण रहै छै, जे अहाँके
से गुण रहै छै, गारऽ नै पड़ै छै।
हँऽ, मेहनत तऽ कनि कम छैहे।
हँ। कपड़ा में नै ब्रश मारऽ पड़ल, ने-ने-ने गारऽ पड़ल।
तैयो तेहन तेहन में तऽ मारऽ पैड़ते छै, कनि तऽ ओतऽ ठाड़ कनि हुवैये पड़तऽ, कॉलर-तॉलर में कनि-मनि तऽ एम्हर-आम्हर करैए पड़ै छै, लेकिन हँ प्रोपऽ अथि जे पूरा ओहि हाथे स जे करऽ पड़ै छै, से नै अपन।
हँ, से नैय छै।
हूंम्म। आ तहि दुआरे इकठ्ठा लोक कपड़ा करै छै, आ बाद में अबू-अबूह-अ-अबूह बुझाइ दै छै, एक-आध तऽ नहि ओहिमें खिस से, आ तखन तऽ अपन एकट्ठा कऽ लिअ, हँ।
इकट्ठा करू तकर बाद धीरे-धीरे अपन एक बेर में डाइल दियौ सभटा अपन सुखा क एके बेर निकैल जाइ छै।
खुनका टाइम में सुखौने बड़ दिक्कत छै।
सुखबै के हँ दिक्कत, बारिश के टाइम में
हं। सैह सब छै, और सब ठीक-ठाक?
हँ और सब बढ़ियां अय।
बच्चा सब खेलक? ऐऽल?
तऽ, त तऽ
ऐं
नाश्ता केने रही ये ह
हूं
कहलियै खा लैय जाई जो आ तऽ कैही रहल छैय नहा ले सोबगोटा एके साथ खा लेब
हँ तऽ सेहो छैय अपन हँ
एकटा कहतै जे खाय छी ना रुक न तोरा तऽ खाली खेनाइये देखाई दैय छौ खाले-खाले-खाले
ओकरो सबके फ्री बुझाइत हैतै भइर दिन
हाँ-हँ कहै छै कि तोरा रैइब दिन क खाली एकेटा चीज फुराई छौउ और किछु नहि खाले-खाले ह-ह-ह-ह
आइ काइल के बच्चा सब तऽ खेनाइए सँ तऽ कतराइत रहै छैय
हँ दू बेर तीन बेर जे कहि दय छियै खा ले ने बैसल तऽ छै खा लेबै तऽ कनि रहतो
पसंद आई बच्चा सब काईल खेनाइए टा स तऽ कतरइ त रहै छैय खेनाइए सब स अबूह बुझाइत रहै छैय
तय न से हमरा कहल के आर कोनो शब्द छौउ मुँह मे खाली खाले खाले बुझलियै त ला
और नया ताजा
और कि नया ताजा कहू आहि कहियो, ह, ह
खास नयि छैय
अच्छा ओहि सबमे गेल रही घुरैय लैए जनकपुर गेल छी
हँ गेल छी घुमय लए हँ
एहि दिन मे गेलहुँ हे
नैय एय बीच में नहि गेलहुँ हँ आब भऽ गेलै ओकरो बहुत दिन भऽ गेलैय आब करीब आठ साल भऽ गेल आब गेना
हँ
ह
आब बड़ नीक मंदिर बनेलकै यए आब
हँ हँ आब जैब आब जैब जैबाक एइ अथी काजो एइ कनि ओतय जनकपुरमे जेबाको एय
बड़ नीक मंदिर बना देलकैय
आठ साल पहिनैए गेल छैलहुँ हँ
ह
दू से तऽ दू बेर तीन बेर गेल छीय लेकिन एहि बीच हालमे आठ साल पहिन गेल छीय
अच्छा आब तऽ धीरे धीरे हर साल किछ ने किछ बढ़बै से राम जन्मदिन
कुनू कतो अहाँके छोटो छिन अहाँके अथी पूरा अथी बना दैय छैय ना प्रति स एकटा ओ तऽ छैहे भगवान भगवतीके अथी छियनि तऽ ओ तऽ हेबे कर छैहे
ताहि लऽ कऽ, आबके बड् नीक लगैत छै आब जेबै तऽ आबके नै मोन हैत।
हुं।
एते सुंदर से बना देलकै ये
आँहा गेल छलहुँ हँ।
हँ हँ एहि बीचमे गेल छलहुँ हे अथि मे तैयो आब साल लागे बला ये नवम्बर तक मे गेल रही।
अच्छा नवम्बर टा में गेल रही
हँ साल लागऽ वला अछि साल नै लगलें लेकिन साल लागे वला अछि।
हँ लगिचा त गेबे कैले।
बड नीक लागल रहे, हम तऽ गेलहुँ तऽ हम ते राति में रहबो केलहुँ, ओतऽ धर्मशाला छै।
जेबाक अछि, हँ हमरो जेबाक अछि लेकिन आब देखियौ कहिया होइ छै।
त
आइ काल्हि आइ काल्हि भऽ रहल अछि आब देखियौ, आँ
खी
अच्छा हं तखन तऽ नीक लागल हैत रतुको पूरा देखने हेबै।
हँ हँ जे लागल छै ने। ओकरे दुआरे हम कहलियै जे त रातिमे ह अढ़ाइ से तीन बजे गाड़ी छै,
ट्रेन से गेल रहियै?
ट्रेनसँ गेल रहियै?
हँ ट्रे सं।
हँ हँ तखन तऽ नीक लागल हेत त अपन राति भरि राति पूरा देखने हैब अपन।
कनी देर आरामो केलहुं धर्मशाला छै ने।
हँ हँ।
तैय मे कनि देर आराम केलहुं तकर बाद मे राति मे ओ लाइट सब जे जड़ै छै से सब सबटा देख सुन कऽ
ओतुका सभसँ नीक अथि बड् नीक लगैत छै ओ जे महाप्रसाद रहै छै खेनाइ ओ दालि भातवला बहुत सुन्दर ओकर स्वाद अजीब टाइपर स्वाद रहै छै।
घरमे बनबैत छियै तऽ कहाँ ओहन दालिके स्वाद रहै छै।
कहाँ रहै छै आ ओकर अद्भुते तरकारिएके नॉर्मले तरकारी कोनो बिशे विशिष्ट नहि रहय छै लेकिन फेर ओकर स्वादे एकटा अलग रहै।
अलग रहै छै।
आ कतबो चाहबै अहाँ घरपर तऽ ओहन अहाँके नै बनत।
नैय बनै छै ओहन वैह कहलियै जे वैह आलू के सब्जी तऽ ओतौ छलै घरो मे बनै छै ओहन कहाँ बनै छै। हुँ कहै छथिन जे हमरा घर मे कहलखिन जे ओ प्रसाद के रूप मे भऽ जाइ छै ने।
से न भगवती के भगवान भगवती के अंश आबि जाय छनि।
ह त ओ प्रसाद के रूप मे हो जाइ छै तैंय ओकर स्वादे अलग हो जा छैय।
हुँ हुँ भगवान भगवतीके अंशमे आबि जाइत छै ने। किए अहाँके अन अनदीने अहाँके घरमे खेनाइ बनौउ से आ भोज भातवला खेनाई कतेक अलग स्वाद भऽ जाइ छै ओकरे। भोजो भातवला मे नहि एकटा अलगे स्वाद आबि जायत। कतबो किछुके अथि करू तऽ आ वैह चीज घर पर अनदीना बनाउ
आ ओहिसभमे तऽ स्वाभाविके छै भगवान भगवतीके अथि प्रसाद रहैत छनि।
हमहुँ सोचै छी आब देखियौ कहिया होइए आब जे भगवतीके कहिया कृपा होइ छैन।
हँ।
हलो।
चलि जायब दिन बड नीक लगेया हँ हेलो।
हँ देखियौ आब कहिआ कृपा होइ छनि भगवतीके। अपना इच्छा से तऽ नहि होइ छै जाबत तक भगवह, अथि नहि होइ छै ताबत तक तऽ।
नै नै से तऽ हम बहुत दिनसँ सोचै छलहुँ हेँ। लॉकडाउन के बाद नहि देखाबै छले जे रामजी के मंदिर एहन बनलै ओहन बनलै।
हुं हुं।
त लऽ करके तऽ बहुत दिनसँ सोजै छलहु लेकिन हेबे नहि करै छलै जाइए नहि पबै छलहु हें।